हेलो आबाज नै जाय छौ? हँ विचार आै छै बन्द भए जेतौ हमरो पहिने कम आबै छल उ फोन करै छलखिन एसटेसन स
भेलय क
नै पूछ रहेे बात नहि सब्जी सब कहने रहियै ने उएह उ त ठीक भऽ जेतौ एखने एकर बाद
कनी दिनक बाद ठीक ने एखन धैर तऽ आबे रहल छै काटि देबय तऽ तीस सेकन्ड के कोनो मतलब नै बनय छै बाह रह दही
ओ कह हूँ अथी कहलखिन सब्जी सब लेलखिन हन न से सब्जी सब लेबै निमन्त्रन आएब गेलय
दीदी एठूम सऽ
ह आ हम कहै तऽ भाइयेक आइब ओ हाऽत
हूँ
भैया आयल छथीन
हूँ हूँ
केहन रहलौ राति का भोज तोहर केहन रहलौ
बड बढियां ओसत देखी ई आवाज ओहीना आबै छै रिटर्न एक मिनटसँ बेसी भेलै सवा मिनट भए गेलै जर भोज बड़ बढ़िआं रहै चारि गो पाँच गो सब्जी दूगो तरुआ बड़ी चरौरी हँ हँ
पापड़ सकड़ौरी तस्तारा वला दही
हू हू हू
हू ओकर बापोके जे भेल रहे हे ई ब त नहि
हूँ
की कहलौं?
ना रहै ओकरा बाबूके ओतऽ नहि हमरा ध्यान छौ।
अइयो हेतौ।
हँ नोत तऽ आइये मेन छैय।
आयल तऽ
काल्हि तऽ नोत थोड़े रहै। दोस्तयारीमे हमरा कहने रहै तऽ हम चलि गेल रही।
आ तू सब खाई लेल पापा सब भात नहि ने खेतय मतलब छाअच्छा।
ह त नोतो नय तोरा पर्लो नै रहै।
मास्टरमे भए गेलऽ रहै।
दूध आ गेलय। ओकरो एक दू तीन चारि गो बेटा छैय।
चारि गो बेटा शरलेन्दर सिंह कऽ बेटी नहि छैय।
बेटी नहि छैय राकेश सिंहक खाली बेटिए छैय।
छैय गोपालो सिंहके कायगो ने बेटी छलै।
ह गोपाल सिंह सुपौल जाइ छैय एकटा मुसलमान के छैय अथी गद्दी दुगो दुकान छैय बढ़िआँ किरानाके होलसेलर। तकरे पर काज करै छैय।
हू ठीक कर जे गरबड़ा देखी जे गड़बड़ा गेलै ने ओकरो पास कनि ऑप्शन रहै छैय। कनि मौका लेकिन अहाँ ओकरा जे बेसी एक्सटेंड कए देबै बेसी डिले कए लेबै तऽ फेर कोनो लायके नहि बचै छैय आदमी ने जे अहाँ अपना आपके चाहबो करबै जे हम ठीक करी लेकिन ओ नहि होइ छैय। की हतऽ?
कते दिनक बाद एहि बेर बन्देवी कहबो केलकै चल नहि गेलौं। हूं
जाइत छियै पप्पास बतियेय छियै।
ह बात क्य ले।
एम्हर दस हजार सात सए रुपआ एगारह हजारके आसपास हमरोमे ने लागि गेलै।
भए गेलै क भए गेलै भए जइयौ तऽ गेलै।
हूं हँ खतम तऽ भये गेलय।
ओहो डालकै पैसा ने बामू भायजी।
कते पाँच छ हजार टाका देलकै
हँ त कम देलकै पाँच कठा खेतमे
हूँ आ कोन वला की दै छै नै दै छै कोइ किछ हेबो करतै
कि कहली
सबसे छै नै समस्या पपाके जे गप नै कहिके रहल न ओ जे पुछबीही न त फेर झूठ फूस बाजऽ लागै छथीन बड़का दिक्कत भे जाइ छै
दए दियौ हमरा मोने ओकरो गुड़िया एनाहि ओहो सब आबै छै तऽ खर्चा हेतै हमरा कहलक हन नै लेकिन ऑपरेशन तपरेशन आँख के सेहो करबै के छैन ओ तऽ कहीते रहथिन हमई मना केलियै
इिना तमसेबो केलखिन पूरा
ो लाग कहलियै से खुशी मिललै ओकरा कनि नै हो क नैहो कहि दैलए हमरा लए परेशानो नै होइलेए भार लागै छै हलुक
परेशान छै तऽ
ऊ एखन ओकरामे बुझिय खूब करतै खर्चा
ऊं
पाठक जेी छै तऽ दिलदार लोक जे
कौशल स शायद संजो ओ
आब तोहर की हाल हँ इसकुल बच्चे तच्चे नै छौ
हँ गै बचे किया नै छै दै छै इसकुल बला देबे करै छै मेन छै गप इसकुलके न हमराब जा धर मकान नै हेतै न किछु रूमक आ बजेलियै हन ओकरा अबूलके आबै छै न पार पल तल पेर पलेर बला दय क खड़ा कए दै छै बीस एकैस हजार रुपैआ लगतै खर्चा पॉल पिलर एलिवेस्टर हँ पूछै छियै नै करतै तऽ अपने किए लेबै अपने कए लेबै तऽ फेर भाड़ा थो
भाड़ा ओमे कट छै
कहनेत छेबे करियए हुनका भेजने र हुनका जहन गप्प भेल रहै तऽ ई गप्प भेल रहै जे या तऽ ओ बनाए दियौ आ नै तऽ मकानके ऊपरएमे अगर अहाँ छतके ऊपरमे बनाए देबै तु वएह बना दियौ तऽ ओ मसी एकटा भेजने रहै छै जे चारि पाँच ला हँ
अँ जगह तऽ बहुत छै न
हँ जगह के अभाव नै छै जगह बढ़ियां छै दखै छियै की करै छियै कि करै छै
बनब मे हमहि
हँ
हँ बनबैमे हँ कहलखुन जे हम बनै देबौ
भेजने रहैय
मिस्त्री कऽ तऽ भाड़ा पर चलै छै
एखैन चाइर दै छियै ओकर पाँच केँ इच्छा छलै।
ठीके छै चाइर दै छै तऽ दैत छै एके नऽ कम केलकै एनाही गाँव - गाँवा छै तऽ एतनो नय कम कए सकै
हुँ
एक सौ पुरल छौ
हँ
एक सौ बच्चा पूरल छौ।
एक सौ क्रॉस छै अस्सी गो केँ आस - पास प्रजेंट होइ छै एकरा सब कऽ पाँच गो बच्चा तऽ जे रेगुलर बला छै ओ नऽ एबसेन्ट भऽ जाइ छै अस्सी गो बेरासी गो पचासी गो अठत्तर गो अई ओ सँ बेसी
छे सौ केँ महिना तऽ तीन सौ केँ लय छै
चाइर सौ
चाइर सौ कऽ तऽ चालीस हजार कऽ तऽ भेलै
हुँ नय नऽ सब दै छै ओते दू महिना तीन महीना पर लेकिन हँ एवरेज अहाँ लैय सकै छियै ओतेऽ
से बुजही चढ़ल रहै दै नय एक महीना देतै दू तीन महिना पर दै द
हँ हँ इसकुल वला ओते दइये दैय छै अरे सबकिछ ठीक छै कनि आब रूम वाला काज एगो दूगो भैय जाय नऽ
रूम कहि कनि नमहर नमहर बनैबे
ओयमे देकही नऽ दूटा हॉलो जे बनि गेलै नऽ तऽ कनि फ्री भए जेबै रिलैक्स भए जेबै
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव पाॅच गो पाॅंच गो तऽ यैह भेलै खाली नर्सरी, एल के जी, यु के जी आठ टा तैय मे हमरा पास छै चाइरे गो
तऽ चल नर्सरीवलामे आ एल के जी, यू के जी सभ केँ एक मे लोक बैसा देतै दू टा बड़का बड़का हॉल जे छै नऽ ओ हमरा चाही तुरत एखन
तब बच्चा सबके बैसै मे दिक्कत होइत हेतो
एखन तऽ ठीक छै किछ बच्चा नीचाँ मे बैसै छै की कहै लोहा आनने छियै हेबा उ कोसला तते झूठ बजै छै जे कखनो कहालक हैया आबै छी कखनो कहलक हैया आबै छै कखनो हैया
आ उ जे ओते राखल रहै बेंच डेस्क नहि बनलै
नहि हम एखन तक वएह लोहार रखनेे छी
कुमरसिया ओतऽ जे राखल रहै
ओतऽ तऽ बनि गेलै ई एतऽ राखल छै न एहि घर पर हँ ओएह जे तखने हेबै बीच मे
उहो कहलक एखन हम अपना घरमे पुरि क दू टा आओर करैके छै
हँ ठीक छै दूटा आओर आइयै हेतै
आँय एक आदमी चारि गो कॉल कए सकै छियै
हूँ हँ तऽ ई तेसर कॉल न छियै
दुयए गो न भेलै त उ कटि गेलै छोड़ऽ न नहि ला-लागतै तऽ चारि गो करबै नहि लागतै तऽ तीने गो करबै
हँ जे हा रिजेक्ट कए देतै बादमे देखल जेतै पूराऽ देबे करतै लोक
पाँच गो केिए केलिए बेसी स बेसी एगो रिजेक्ट छूटल बड़हल घटी बढ़ि रिजेक्ट कर देतै तऽ ओकर हाथमे छै
हूँ हूम
दूगो पुुरि गेलै दू टा दूगो कॉल ई इ लगाक तेसर छियै की दोसर छै तेसर छै
ए- तेसर हैतै न दूगो तखने भए गेलै एगो तू केने रहीं
एगो आओर काए लेबै
एखन फुरसै तम छीही कि पढ़वै मे जेबही
ठीके छै
पढ़बै ला जेबहीं हेलो
भोजन सब भए गेल छै बनि गेल छै
हँ तऽ भए त गेलै आब दस पैंतीस भेलै हन अब एगो क्लास लए लेलियै हन के नहि एखन नै करबो फेर बादमे
ठीक छै रखियौ ठीक